हेलो हँ सभ ठीक छै
आओर बताउ
नमस्कार नमस्कार आज हम एक हम बात पर चर्चा करब गाँव के मेला के कलिय हम अपन गामक वार्षिक मेला घुमे गेल छलहुँ आशा त ओहिमे मेलाक रौनक देखी के मन बहुत प्रसन्न भय गेल
गाँवक मेला वास्तवमे ग्रामीण जीवनक सबसे सुन्दर आ जीवत परम्परामे से एक मानल जाइत अछि
बिलकुल मेला शुरू होइ छै की पूरा इलाका रङंग बिरङ्ग सजावट संगीत आ लोकक लोक सब भीड़ से भरि जायत अछि
मे लोक सब परिवारक संग मेला देखे आबैत अछि ज से वातावरण आऔर उत्साह पूर्ण जाइत अछि
खुशी देखबाक योग्य होइत अछि कियकि ओसभ सब झूला खिलौना आ मिठाई के दुकान देखिके बहुत उत्साहित भए जाइत छथि
बिल्कुल बच्चा सब लेल मेला एक एहन अवसर होइत अछि जाहि लेल आ पूरा वर्ष प्रतिक्षा करैत अछि
मेला मैदान मे बहुत पेघ झूला लगाओल गेल छल जाहिं पर युवा आ बच्चा सब खूब आनन्द लै छला छला
मेला के मुख्य आकर्षण मे से एक होइत अछि आ ओकरा देखेके लोक सब मन खुश हो जाइत छै
ह हमरा लगैत अछि जे मेलाके सबसँ विशेष बात स्थानीय संस्कृति आ परम्पराक परम्परा प्रदर्शन होइत अछि
सही कहलिये लोकनृत्य लोकगीत आ संस्कृत कार्यक्रम ग्रामीण जीवनकक सुन्दर झलक प्रस्तुत करैत अछि
सच कहू त कालिक रति मे लोक कला सब कार्यक्रम देखी के बहुत आन्नद आयल
हँ इह कार्यक्रम पुरान परम्परा के जीवित राखबाक महत्वपूर्ण माध्यम होइत अछि
कली हम देख लियौ जे बहुत रास हाथ सेेल आ घरेलू सामान दुकान सेहो लगाओल गेल छलनि
बिल्कुल बिलकुल मीना केवल मनोरंजन नहि बल्कि स्थानीय व्यापार आ रोजगार लेल सेहो महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेला ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मजबूत करबामे सेहो
हँ क्योंकि छोट बे वापारी आ कारीगर सब एहि अवसर पर अपन सम्मान बेची के नीक आमदनी करैत अछि
सच कहु त मेला म दूकान सब बहुत आकर्षक लागैत अछि विशेष रूप से जलेबी आ खाजा
बिल्कुल बिना स्वदिष्टी पावनकक मेल अधूरा मानल जाइत अछि
कल्हि हम अपन मित्र सब सङ्ग बहुत रास दुकान घुमलियौ आ किछु स्मृति चिन्ह सेहो खरीदलियौ
ई अनुभव सदखन यादगार बनी जाइत अछि क्यूंकि मेला केवल खरीदारी नहि बल्कि खुशी बांटक अवसर सेहो होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेला सामाजिक मेल जोल बढ़ाबैके सबस नीक माध्यम अछि
बिल्कुल कतेको लोग एहि अवसर पर अपन पुरान मित्र रिश्तेदार से भेटैत रहे करैत अछि
ह सच कहू त गामक मेला ग्रामीण जीवनक सादगी संस्कृति आ सामूहिक एकता सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि
हँ एहि कारण मेला केवल एक आयोजन नहीं बल्कि लोक सब भावना आ परम्परा जुड़न उत्साह होइत अछि
सही कहिलिय गामक मेला आनन्द संस्कृति व्यापार मनोरंञ्जन आ सामजिक ए ताक अद्भुत संगम अछि जे प्रत्येक व्यक्ति के अपन जड़ से जोड़ी के रखैत अछी।
बिलकुल बिलकुल मेलाक के सबसे सुन्दर बात ई होइत छैय जे छोट छोट ब च से बुजुर्ग सबहक चेहरा खुशी आबैत अछि।
कनि हम देखलियौ जे बुजुर्ग लोक सब सेहो अपन पुरान मित्र सवक संग बितल गप गप करि रहल छलाह
घप सही कहली मेला केवल मनोरंजक स्थान नहि बल्कि सामाजिक संबंध करवाक अवसर सेहो होयत अछि
सच कहू तऽ मेलाक भीड़ में पूरा गाँव एक परिवार जका लगैत अछि
बिल्कुल एहन माहौल रोज रोज देखबाक लेल नहि भेटैत अछि
कल्हि हम देख लियौ जे कतेको लोग अपन बच्चा सब के लेल खिलौना कपड़ा मिठाई खरीदी रहल छला
अन्तमे मेलामे माल गिरा देल छला
हँ बच्चा सब लेल मेला सपना जकाँ होइत अछि जतै हर तरफ रंग आ खुशी देखबाक लेल भेटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेलाके मिठाईक सुगन्ध दूर से लोक सब के आकर्षित करैत अछि।
गरम जिलेबी रसगुल्ला ख खाजा लड्डू दुकान सब पर हमेशा भीड़ लागत रहैत अछि।
सच कहु तऽ काली हम अपन मित्रक सभक संगङ्ग चाट आ पकौड़ीक बहुत आनन्द ले लियौ।
हँ मेलाके स्वादिष्ट भोजन चर्चा मेला समाप्त होइ लय बादो बहुत दिन तक चलैत रहैत अछि।
खली हम देख लियौ जे कतेको कलाकार जादू आ कर्तव्य सेहो देखा रहल छलाह।
बच्चासभ आ युवासभ लेल बहुत आकर्षक केन्द्र बनैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे मेला लोकक भीतरक तनाव कम करै कै खुशी आ साह भरी दैत अछी।
सही कहलियै किछु घंटाके लेल लोक अपन दैनिक चिन्ता आ परेशानी सभ भुली जाइत अछी।
सच कहू त मेलाक रंग बिरङंग रोशनी रातिक समय आओर सूरज सुन्दर दृश्य प्रस्तुत करैत छैय।
रातिमे पूरा मेला एहन चमकैत अछि जेना कोनो उत्सव नगरी बनि गेल अछि।
कली हम देखलियौ जे लोक कलाकार स पारम्परिक गीत गा रहल छलाह आ लोक सब ताली बजा के हुनकर उत्साह बढ़ा रहल छला।
हाँ एहन कार्यक्रम हमर संस्कृतिके जीवित राखबाक महत्वपूर्ण मध्यम अछि।
हमरा लगैत अछि जे नयि पीढ़ी के एहन मेला आवश्यक देखबाक चाही ताकि ओ अपन संस्कृति से जुड़ल रहि सकाय।
बिल्कुल आधुनिक जीवनक व्यस्तता बीच एहन आयोजन सब सांस्कृतिक पहचानके मजबूत बनबैत अछि।
सच कहू तू गाँवक मेला केवल एक दिनक आयोजन नहि बल्कि लोक सब भावनात्मक जुड़ावत प्रतीक होएत अछि
हाँ आ एहि कारण लोक सब वर्षा भारी अगेला मेला के प्रतिक्षा करैत रहत अछि।
हमरा विश्वास अछी जे जतेक दिन एहन मेला आयोजित होयत रहत ओतेक दिन हमर परम्परा आ सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित
सही कहली गाँव घुमेला खुशी अपमान संस्कृत व्यापार आ सामाजिक एकता एहन सुन्दरता संग अछि जे ग्रामीण जीवन मे जीवनक आ यादगार बना दैत अछि।
जखन मेला समाप्त होय लगैत अछि, तखन मनमे एक अलग प्रकारक उदासीन अछि।
बिल्कुल जे क्युकि किछु दिन धरे चलनिहार ई उत्सव लोक सब जीवन मे बहुत रास खुशी भरि दैत अछि।
सच कहू कि मेलाके अंतिम दिन लोकसब हर दुकान आ कार्यक्रम के ध्यान से देखैत छथिन। जेना किछु छुटी नहि जाइ।
हाँ कियाकि फेर एहि तरह माहौल देखबाके लेल पूरा एक वर्ष प्रतिक्षा करेल पड़े
कलिय हम देख लियौ जे बहुत रास लो अन्तिम दिन विशेष खरीदारी करि रहल छलाह
सहि कहलि कतेको व्यापारी अंतिम दिन विशिष छूट सेहो दैत अछि छी
हमरा लगैत अछि जे मेला स्थानीय कारीगर सब लेल बहुत महत्वपूर्ण अवसर होइत अछि
बिल्कुल ओ सब अपन मेहनत से बनावल वस्तु लोग सब तक पहुँचा सकैत अछि
सच कहू त बाँस लकड़ी या माटिके बनल सामान देखि कि ग्रामीण कला सुन्दरता स्पष्ट देखल जा सकैत अछि
हाँ ईसब बहुत केवल सम्मान नहि बल्कि स्थानीय संस्कृति आ परम परम्परा को प्रतीक्षा करैत अछि
कली हम एक बुजुर्ग कलाकार से बात कलियौ ओ अपन हस्तशिल्प इतिहास बता रहल छलाह
एहन बातचीत से बहुत किछु सिखबाक अवसर भैटैत अछि
हमरा लगैत अछि जे मेला केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि सिखबाक सेहो एक माध्य
बिलकुल एतेह इतिहास संस्कृति कला आ व्यापार सबहक संगम देखबाक ल घटैत अछि
सच कहू तऽ मेलाक मंच पर होनिहार नाटक आ लोकगीत बहुत रोच
हँ ओ कार्य समाजक समस्या इतिहास आ परम्पर कऽ बारे मे सेहो सन्देश त दैत छै
ह कल्हि रातिमे पूरा मेला रोशनी से जगमगा रहल छल आ वातावरण बहुत सुन्दर लागै छै
ओ दृश्य लोक सभ मनमे वर्षा धरि बसल रहैत अछि
हमरा लगैत अछि जे बच्चासभ अपन बच अप सबसँ मधुर स्मृति मे मेलाक क अनुभव अबैत या नहि
मिठाई आ मित्र सभक संग बिताओल समय जीवन स्स भरि याद रखैत अछि
सच कहू तऽ मेला लग सबके एक दूसरे के नजदीक आवैत अछि
हँ सामाजिक के मेलजोल बढ़बाक लेल ई बहुत प्रभावी मन छनित अछि
हमरा विश्वास अछि जे आधुनिकता बदला बादो गाँवक मेला अपन म
बिलकुल क्यूंकि ई केवल एक कार्यक्रम नहि बल्कि लोक सब भावना परम्परा रा आ सांस्कृतिक पहचान जीवनक प्रतीक अछि
सही कहैये गाँवक मेला आनन्द अपनापन परम्परा संस्कृति आ सामाजिक एकताक एहन अद्भुत उत्सव अछि जे ग्रामीण जीवनक आत्माके जीवित रखैत अछि
जी मेलाक सबसँ विशेष बात ई होइत अछि जे ओ गामक लोक सभके एक दोसरक नजदीक आनैत अछि आ अपमान जनक उपमानक भावना मजबूत करैत छै
बिल्कुल जखन हजारो लोग एके स्थान पर खुशी से बैठे छथिन तखन पूरा बात बताबै ओ स्
बिल्कुल जखन हाथ हजारो लोक एके स्थान पर खुशी जुटइत अछि तखन पूरा वातावरण उत्सव चाहैत अछि
सच कहू तू मेला हँ बोलू
मेलाक तैयारी सेहो बहुत दिन पहिने से सुरू जाइत अछि आ गामक लोक सभ अहि लेल बहुत उत्साहित रहैत अछि
कतेको लोक अपन घरक सफाइ करैत छथिन नव क कपड़ा कीनैत छथि आ मेेलाक स्वागत तैयारी करै
हमरा लागत अछि जे लकड़ा गारामे बहुत प्रसन्न मेला लागैत अछि
बिल्कुल कियाकि दैनिक जीवनक व्यस्तता बीच ई खुशी मनावक अवसर देैत अछि
कल्हिये हम देखलहुँ जे बहुत राम लोक परिवारक सङ्ग फोटो खिचाबक रहलख छलाह
हँ आब मोबाइलक युगमे लोक सब मेला सुन्दर क्षणके स्मित रूपमे प्लास्टर सुरक्षित रखय चाहै छथि ठीक त बादमे बात होयत